ओ
हेलो।
हाँ नैना बाजै छियै।
हाँ नैना बोजे छिये।
हाँ गुड मॉर्निंग कहु ने केहेन छियै।
हम ठीक छी, अहाँ केहेन छियै।
हमु ठीक छी की सब भऽ रहल छै।
कछु ने बैठल छियै।
बैठल छियै, काम धाम सब भऽ गेलै से।
काम धंधा ने भेलो एखन करबे।
अच्छा आब करबै, बड़ लेट छियै।
हाँ लेट उठल छलियै ने तै दुआरे।
औ रात के लेट से सुतै छियै जे एते लेट उठै छी भोर क।
हाँ रात मे लेट भ जाय छै।
औ। तऽ नाश्तो, पानी अभी ने बनलै या। चाय, पानी भेल की ने।
चाय पानी तऽ भ गेलै, खाली आब बर्तन धो कऽ झाड़ू, पोछा लगा कऽ नहा लेबै।
की सब बनैली या नाश्तामे।
कटहल के सब्जी, भात, रोटी, भुजिया।
ओ कटहल के सब्जी बनैली या, हमरो सबके बड पसन्द छै कटहल।
हाँ हमरो सबके बड़ पसन्द हय घरमे।
केना के बनबै छीये अहाँ सब कटहर के सब्जी।
हमरा नै होय हाए।
ओहो अहा अहाँ के माँ बनबे हय। ह
हाँ।
औ तऽ अहौं किया ने सीख लै छी, आबैत रहै ते आदमीके ठीक रहै बनबैमे।
हमहूँ कनि दिनमे सीख लेबै मम्मी सिखा देतै कहलके ह
ओ क तऽ कुछो नहि अहाँके बनब अबयै
रोटी बना लै छियै। खाली सब्जी एक बैगन के खाली सब्जी बना ले छी और कथु ने बना
केना बैगन के बनबै छीयै अहाँ सब।
बैगनके जेना प्याज मसाला पे ओयमे फोनमे देख कऽ बना लै छीयै
अच्छा प्याज धऽ कऽ बनबै छियै बहुते लोक तऽ सरसों के मसाला ध रहे हइ ने मछली लेखा
न इतना न होइ आ सिम्पले बनब छै।
अच्छा प्याज दऽ कऽ सिम्पल बनबै छियै
हँ
आ बड्ड आदमी बुझै छियैइ आइ काल्हि मसालो नहि खायके पसन्द करै हइ ओहिके लेल बड्ड आदमी सिम्पलो बनेनाइ शुरू कऽ देने हइए।
हँ तऽ हमरो सभके कनि कनि नइ पसन्द यए मसाला खेनाइ
आ साग बुझैत छियै बड्ड सेहतमन्द होइ छै शरीरके लेल साग खाइ छियै कि नहि हरा साग
हँ आँखओं के लेल बड ठीक होइ हे
हँ रोशनी बनल रहै छै आँखि कऽ
हँ
ओ आर सभ कहियौ ने तऽ साग अहाँ बनबै छीए कि माँए बनबै हे अहाँके
हमर माँऽ य बनबैय
ओ सबकुछ माँ बनबै छथिन ने
हँ।
तऽ अहाँ अभी पढ़य जाइ छियै की।
हँ हम पढ़अ जाइ छियै।
कोन क्लास में छियै।
कॉलेज मे छियै हम त।
अच्छा कॉलेजमे चलि गेलियै अहाँ।
हँ।
ओ। कहि सकी ने आजकल। के पढ़ैवला बच्चा सबके ओते नहि किछु अबैऽ बनवऽ।
हँ कनी दिनमे सीखे लेबै।
हँ नीक रहत।
हँ। अहाँ कथी करै छियै।
यह हमहूँ अभी ए पूजा उजा केलियै हे। हमर मम्मीजी नहि छथिन। कि नहि एतऽ बाजार छथिन।
ह।
त अभी हँ ओ रहै छथिन। तऽ उएह। पूजा पाठ करै छथिन। तऽ कभी काल आना हमरो मोन होइ हइ। तऽ हमहुँ कऽ दै छियै कऽ लै छियै।
ओ तऽ कथी बनलियै अहाँ।
आ।
आ कथी सब बनौलियै।
हम आलू उबाललियै। आलू परवलके मसाला धऽ कऽ। सब्जी बनेलियै साग बनलै। अहाँसँ कहहि दू। कि आलू उ बान्ने छलियै। ओहिमेके तनि चोखा बनेलियै फेर आलू। के भुजिया बनलै दाल बनलै रोटी बनलै चावल हमसब भोर कऽ नहि बनबै छियै बेरहटमे बनबै छियै
नहि हमसब तऽ भोरोमे बना लै छियै नहि तऽ दुपहरियो मे अहाँ सब साग खाइ छियै से अहाँ के ओतऽ होइ हे
सागे भात तऽ नीक लगै छै ओहिमे सब्जी नहि रहै है कि नहि तैयो कोइ हमरा सबके अथी नहि होइ है
हँ नीक लगै सागो भात
हँ
हम्म
आ पता हए अभी तऽ सीजन नहि छियै अभी तऽ हरियर सागसब मिलै हइ लेकिन खेसारी बथुआ सबके जे साग होइ हइ
हँ
ओहि टाइममे तऽ बुझियै तऽ हमसब बड्ड सागभात खाइ छियै
एतय तऽ हमसब एनी रहै छियै तऽ एनी तऽ बेसी एना नहि उगइत हे ओनी खेत सब हे तऽ उगइत हैत
हँ हमर सबके खेतमे होइय है केकरो कहि देली धियापुताके किने तऽ तोड़ि कऽ लऽ अबै
अ
तऽ दू दिन चारि दिनपर हमसभ बनबैत रहै छियै बथुओ से नीक तऽ अहाँके खेसारी के साग नीक लागत खट्टा खट्टा भात मे एते नीक लागत एते नीक लागत क मत पूछू
हँ हम हमरो सभके बड़ नीक लगै
ओ तऽ अहाँ सबके तऽ बाहर मे सब साग सब बाजार मे से मिलै हत ने
हँ कीने क अनै छिय एतऽ
हँ तऽ बाहरमे तऽ पाय दू कीनू आ तब बनाउ एतऽ तऽ खेत बाड़ीसँ निकलि जाइ है आदमी के
हँ ओतऽ तऽ अपनो उगा लय
हँ हँ खेतमे खेसारी छिटलक बौ बाउ होइ छै तऽ खेसारी जमे हे त ओकरे सागम
ह
सागके टाइममे साग खा लेली फेर ओहिमे फड़लक तऽ ओकर दाइलो भऽ जाइत छै
हँ सही है गाँव मे रहै है त इएहे खाय त ह
हँ अहुंँ सभके तऽ गाँवमे होइ हएत कि नहि बाजारमे नहि होइ हइ कि ने बाहरमे
अ हँ हमरो सबके होय है
ओ
हू आरो अहाँके घरमे के के हे
हमरा घरमे हम छियै यै बड्ड लोक छै अभी अभी आसामो सँ आदमी सभ आयल छियै अभी कुटुम मेहमान लोक कुछ
ओ तऽ मेहमान सभके कथि खियलयए
मेहमानके पूरी सादा पूरी कचौड़ी नहि जकरा कहै हइ ओ बना देली ह आलू के भुजिया छलै दही छलै सब्जी धऽ देलीये तऽ ओ खा लेलखिनह बड प्यार से
हँ तनिके हे
हँ दाइल उल बनल हइ चावल बनेबै कि नहि चिप्स पापड़ तिलौड़ीसभ छाइन लेबइ तऽ मेहमानसभ खा लेथिन।
हँ तऽ उएहसभ खाएब तऽ सही रहब।
अभी बुझै छियै जादा तेलो मसाला अभी गर्मीके दिन हइ कि नहि ओ तऽ नहि खयबाक चाही।
हँ पेटो तो खराब भऽ जाय हइ।
हँ पेट खराब भऽ जाइ हइ आदमीके आ बाहर भीतर फेर आदमीके निकलयके रहै हइ रस्ता पेरा ट्रेन सभमे बुझै नहि छिही इ सभमे दिक्कत भऽ जाइ हइ।
हँ नैऽ बाहर स लोकसभ आयल हइ न तऽ सफरमे दिक्कत भऽ जाइत हइ।
तऽ हल्के खाना ठीक हेतै दि?
हँ हल्के खेबैइ तऽ अहाँके तनि मनो फ्रेश बुझायत आ सक सका कऽ खा लेबैइ तऽ चलूउ फिरूउ सभ? चीजमे बुझेत कि दिक्कते होइया। एह।
हँ इह रोहे हइ दिक्कत तेज तेलमशाला सबके।
हँ औरसब बज? जियौ न तऽ पापा कतऽ छथिन आहाँके।
हमर पप्पा तऽ काम करऽ सरऽ गेएल हइ। अहाँके बौआ सब की करैय हैऽ। हँ
अच्छा ड्यूटी करैय छथिन।
हाँ
ओऽ
अहाँके बौआ की कोरैय हेऽ?
बौआ खेलय ह‌इ अभी।
ओह बजै उजै हेऽ।
हँ अ आब बजेय हइ बुझियौन बड लेटसँ बजैय छलैय कोशिश करैय छलैय लेकिन ओकरा ओते बजही नहि अबैय छलैय पहिलेऽ।
हँ तऽ होइहै कनि कनि लेटो भऽ जयहे कोइ कोइ बच्चाके।
अच्छा लेट बोजे हइ किने लेकिन आब बाजि लैय हइ इ। सबबात आब बजैय हइ।
ओ भने कनि कनि सिखते तब नमहर हेतैइ तऽ एना तऽ बाजे नहि पेत
हँ अ इ सित सितम्बर एतै कि नहि तऽ बुझियौन ओकर तीन साल भऽ जेतैइ।
ओ जन्मदिन हइ ओअर सितम्बरमे नैह
हँ छ सितम्बरके भेल हइ किने उजे बुझियने जे जन्माष्टमी जे होइ हइ
हू त कि नाम देलीय बउआके जन्माष्टमीमे भेल तऽ?
हँ जन्माष्टमी पड़ल छलै लेकिन आब बुझै नहि छियै कि छओके भेल हइ तऽ डेटेसँ बड्डे मनै हइ कि नहि जन्माष्टमीके हम थोड़े मनबै छियै।
हँ त डेटे से मनतै न।
हँ तऽ छऽ के ओ जहिया ई बेले तहिया जन्माष्टमी पड़ि गेलै हर साल छओके तोड़े ने पड़तै हर साल।
हँ सेहो ठीके।
ह तऽ ओहिके लेल छऽ। के मनबै छियै कभी कभी तऽ चौड़चनो पड़ि जाइ है छऽ तारीखके
हँ तऽ ठीके है दुनू एके बेर भऽ जायतै।
हँ जन्की जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी भेल छियै।
हँ तऽ कृष्ण जी भऽ गेल अहाँक
हँ कृष्ण जी भऽ गेल। अ अभी ठीक है आब। पोछा पोछी कहलूँ तऽ फेर फोन करबै कि नहि हमरा
हँ कह लेब।
ठीक हए तऽ हम करैत छी कनि देरमे पोछा तानि लगा लू अहाँ
हँ लगा लै छियै ठीक है।